रो कि ठिक छै की हाल ताल
हँ के
की हाल चाल हालचाल ठीक छौ
हँ
की करै छै तहन?
नय
मेघ भेलै हन एते मेघ भेलैन घर दुआरि उठार कऽ लऽ गेलै
खेेक
अपने
ह एमहरो आ
मेघो तऽ खालीए छै ओमहरो मेघ भेलौ हन
हँ
बहुते कि कम?
बहुते। ह
ओना हम सब आइ अंडा कीनलौं। आइये। नै अंडा। अण्डा आ माछ एक सौ रुपया के दैत रहै। कि कहलियै? अबाज नै अबै छै।
प्च अ
हमरा सब के आधो किलो देतै एक सौ रुपया के।
लाइने नै छै एम्हर। आधा घण्टा सँ लाइने ने छै।